हेलो आवाज जा रहल अछि हँ नमस्कार हँ बढ़िआँ आँहा
हाँ बढ़ियां छी बढ़ियां हँ सब परिवार सब कुशल मंगल ने
हँ सब बढ़िआँ
अच्छा बच्चा सभ गेलै स्कूल
हँ गेलै स्कूल
ह भोरमे तऽ बड्ड व्यस्तता भऽ जाइ छै लेकिन तैयो हँ सभके एक सगे जेबाक रहल जेना नै आब हेतै
अच्छा
हँ बच्चा सब तऽ चलि गेलै तऽ हमरा आब हेतै तऽ सोचलहु कनि पहिले आहाँ स बात क्याली हँ हरेक किछ देखबै की बनेबै से नहि निश्चित केलियै हँ कि बच्चा सबके चुवायस भऽ जाइ छै बनाउ ओ बनाउ भोरे त लंच बनबे मे तऽ वएह हँ रोटी सब्जी देलियै यए पूरी नहि खाय चाहैत रहैत छै तेल दुआरे तऽ रोटी सब्जी गेलिय आ लंचमे आब एतै तऽ तहन दुपहरक खाना बनतै तै से तऽ उएह अपन हमरो नाश्ता भऽ जाइ छै भोर में
से खुशी सँ खा लैय रोटी सब्जी
हँ हँ उएह खुशी से खाय चाहे छी पूरी नहि खाय चाहते ओ
वाह हमर सब बच्चा के उल्टा छै रोटिेये नहि खायए चाहैया
ओ नहि तेल दर पैघ भऽ गेल छै हमर बच्चा सब कनि तऽ बुझैत छय आब ते दुआरे
कोन क्लास मे छै
एगारहवीं में छै छोटका आ बड़का जॉब करैय ह हू
तऽ बुझैया
हँ ह
हँ
आ मनेे पास्ता छै य किछो आइ काल्हि के जे होइ छै तऽ ओसभ चीज तऽ कहियो काल देलो ककि ई हेल्दी नहि फलना ने चिलना ने बहुत रङ्गके बात छै ने तब आब हेल्थ कंसस होइ छै ने सभ
हँ हँ आ बच्चा ऐ एलेवंथ मे छै तऽ ठीके बुझनक छै
आओर एहि बीच मे कतहु घूमय फिरय गेल रही कि नहि
एखन तऽ गामे दिस उपनयन सभ छलै
हँ ओहि सम ह
काजे करतेवता मे समय बीत गेल त लाइट लग
अहाँ सबके घरके आसपास हम त कतहु ने कतहु जाइत रहै छी हमरा कनी घुमय फिरयके शौक यऽ
वाह वाह कतय गेल छलहुँ
पास है कनी मन जतऽ रहै छी तऽ ओकरा पासे एकटााम भगवानके मन्दिर यौ
अच्छा अच्छा अहाँके घरक आसपास की छै देखैवला
मेद बन छै की आवाज आब लगलै
ई स्कूल सब के आवाज आबऽ लगलै
आसपास छै स्कूल छै ने
अचछा
तऽ आ वेठाम वेद वन छै मने कते रंगग के चीज छै तो ओएह सब मे कतहुं कतहु अपन छोटी जाय बच्चा सब एकोदिन भेलेल त पले चलक तऽ चलू
दोसर बच्चो पैघ भऽ गेल अछि ने
बड आवाज आबि रहल अछी पाछु स सुनअ मे दिक्कत होइत हैत न
नहि हमरा तऽखन भऽ रहल अइ वए रिकॉर्ड मे कनि गड़बड़ा नहि जाय
हँ कनि कतहु दोसर तरफ नहि जा सकैत छी जतय ओ आवाज कम आबे रूम तुम मे कमरा मे हँ
कोशिश करैत छी अच्छा अहाँके ई समस्या सब समाधान भेटल ने ठीक चलि रहल अइ ठीकसँ अच्छा सामने देखो आर ई एहिमे ई लगन सब जे बीतल एहिमे बिआह दान छलए कि नहि छलए
हमर घरमे तऽ नहि एतन तऽ दोस्ती यारी समाज मे तऽ ककरो ने ककरो रहिते छै तऽ से तऽ अटेंड केनाइ तऽ जरुरीे भ जाय छै हँ हँ वेहा बियाह दान आब ततैक मूस मुश्किल भए गेल छै ने आइ काल्हि ततेक छाट छूट लड़की दिस सँ लडको दिस उवला दिससँ एहन नहि करब ओहन नहि करब तऽ बियाह तनी जल्दी कहाँ ककरो भऽ रहल छै तऽ बेटियो सब छै तऽ पहिले आत्मनिर्भर हेतै तहन
सभसँ बड़का गप छै जे छाँ काँट छाँट करबाका छौ बियाहसँ पहिने कऽ ले आ बादमे जे आइ काल्हि देखै छियै समा चार सब खबर सब बाप रे बाप
आ दुर्घटना कहाँ बुझल रहै छै ककरो पहिले से छै ने कतबो करते त जखन दस साल पन्द्रह साल पति संग रहि कऽ फेर लोक अलग भऽ जाइ छै तऽ मतलब क दस पन्द्रह साल तक नहि बुझलकै एक दोसर के तऽ तहन ओ दो दस दिन मे केओ ककरो कते परख लेतै आ एक दिन मे छै ने तऽ ईसभ कहैवला बात छै जे पहिले परैख लिअ परैखि नहि सकैए लोक नेचर किछु हँ परिस्थिति पर कोनो कारण बदल रहै छै इन्सान के
हँ मनुख परिस्थितिक के दास होइ छै तत्काल तऽ सब चीज नीके बुझाय छै
कि अब एते कते सोचि विचार कऽ करतै एहन कोनो नहि छै जे अहाँ पहिले सँ परैख लिय हन्ड्रेड परसेंट
हँ
फिर भी ककरा पता चलै छै कोनो चीज कोनो चीज तो कतबो दिन संगे तैयो तऽ नहिऐ बुझबै तऽहन की होइ छियै कि ओकर जेह नेचर छिय ओकरे हम आत्मसात कऽ लै छियै या हमर जे छै ओ हमरा केओ सामने वला आत्मसात कऽ लै छै ह समझदारी से आगू बढ़ैत रहल आ ई सोचते जे एकदम ई हमरा सनक भऽ जाय हम ओकरा सनक तहन बरियो ओ नहि
हँ नहि नहि सम्भव नहि छै तखन सएह
तखन सएह छै जे बाल बच्चा जँ अपन बुझि जाए कि कै मे हमर भला अछि सोचि बिचारि कऽ चलै
किछु बुझियौ जे भगवानक लिखल सेहो होइत छथि कोनो ने कोनो कारण कोनो ने कोनो हँ द्वेष आबि बेै छै हँ उएह की छै नहि जनै छै कि तऽ प्रकृतिक चमत्कार या दिन कहि सकै छियै
हँ सेहै
आगे से के चाहत जे हमर घर उजरे या हम हमर घर टूटे छै नऽ आ किछु रीजन होइत ओकरा वएह बुझियौ दुर्घटना घटलै तऽ दुर्घटना के तऽ केओ पहिले से कहाँ जानैत छै
हँ उहे छै
दुर्घटना तऽ दुर्घटना छियै
आ एकटा इहो कारण छै आब आब नऽ विवाह के वयस जे बेसी भेल जा रहल छै
ह
तऽ ढलै के क्षमता खतम भऽ रहल छै नव परिस्थितिमे
बेसी भऽ गेल रहल तऽ ओकरा लगैत रहै छै हम बेसी बुधियार तऽ हम बेसी बुधियार
हँ
आ कतबो बुधियार छै मानि लिअ जेना गाड़ीके दूटा पहिया छै साइकि कोनो भी तऽ एगो कतबो मजबूत छै एगो कतबो कमजोर छै पर ओ काज तऽ एके रंग देत तै दुनू के जरूरी छै तऽ से चीज कनि लोक दिमाग से उतारि लै छै ओ होइ छै हमरामे ढलै ओ चाहलक हमरामे ढलै
इगो ततेक आबि जाय छै ने बीच मे
हँ जे वजहसँ मन मुटाव करैत रहल लोक सँ हँ इहे छै आब देखियौ नऽ अपन सबके बच्चे छै तऽ दूगो बच बच्चा दु रंग नहि होइ छै बेटा बेटी छै तऽ दुनूके स्वभावमे अन्तर नहि छै
हँ बेटो बेटो मे अन्तर छै तऽ बेटा बेटी की बे हँ
सभक स्वभावमे अंतर छै ने एके मे बाप के पालल एके माहौल मे पलल आ तैयो ओकर बादो पाँचो पाँच रंग छियै छै ने
हँ
तऽ दुनू दू घर से आयल रहे छै दू रंग के माहौल हौल मे तऽ एके रंग केना हेतै तहन तऽ वएह छै कि ओकर प्रेम मे मने ओ कनि अपन त्याग देलक ओ ओकरा प्रेम मे अपन त्याग केलक तऽ आगू घुसकल तब बढ़ियां गाड़ी घिचायल आ नहि तऽ ओ अहं करऽ लागल तऽ बस ओ टुटऽ लागल समान
दुनू दिसक छै
ओ मेन बादक तऽ बादमे छै पहिलैये बियाह दान मे आइ काल्हि बड्ड अथी भऽ रहल छै बड्ड लोक आओर बढ़ियां भेटत आओर बढ़ियां भेटत के चक्करमे नीक सँ नीक कुटमैति कऽ नजरअंदाज
हँ ततेक ने सब कनि बेसिये परफेक्ट ताकऽ लगै छै आब नीक पढ़ल लिखल हँ नीक पढ़ल लिखल छै तऽ नौकरी किये नहि
आब लड़की सभ आत्मनिर्भर बढ़ियां छै मने बहुत खुशी लागैया हमरा जे लड़को से बेसी जरूरत छै लड़की कऽ आत्मनिर्भर भेनाय तऽ भऽओ रहल छै तहिना तऽ ओ लड़की के ओते नहि इगो छै अहं छै जतेकि मे बाप के भऽ जाइ छै आ मे बाप सँ मतलब जे हमर बच्चा के अइ दस करो लाख के पैकेज तऽ ओकरा पचास लाख वाला पर चाही
सहिमे ई महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा ततेक बढ़ि गेल छै ने महत् त्वाकांक्षा ततेक बढ़ि गेल छै
पंद्रह लाख वाला या दसे लाख वाला तकियौ बराबरी भेलै दुनू के आब बस मने बढ़िआं अंडरस्टेंडिंग रहतै तहन समझदारी रहतै तहन एक दोसर के सही सफर आ नहि तो ओ तऽ शुरुएसँ अहंके भावना आबि जेतै ने तुम छोटी मै बड़ी
हँ
नहि बहुतेक अन्तर बला ताइक क क दै छै माय बाप जे बड़ सुखी रहत बच्चा त ओ बच्चा पाय पर थोड़ी सुखी होइ छै ओकर स्वभाव देखियौ ने केहन छै
हँ आ तकर बाद एकटा बहुत पैघ कारण इहो छै कि ई जे होइ छै बियाहक बाद परिवारमे हस्तक्षेप इंटरफेयर करब जे होइ छै माय बाप के परिवार टूटैके ओहो एकटा बड़का कारण छै
अच्छा देखियौ ओहिमे तऽ हम नहि किछु कहब देखियौ अपन अपन ओ नजरिया भेलै आब बच्चा के अहाँ कते जे भी अहाँ के बच्चा हेतैत बेटा की बेटी मानिलिय दुनू बच्चा छथि तऽ दुनूमे एको रत्ती अहाँ कखनो फर्क क पाबै छियै
नहि नहि नहि
नहि कऽ पबै छियै ने ड्रेस कीनऽ गेलियै तऽ ओकरा ले लेलियै तऽ ओकरो ले लेलियै घुम गेलियै तऽ ओकरो लऽ गेलियै ओकरो लऽ गेलियै खाय ले जे बनेलिये दुनू के सेम देलियै
नहि नहि नहि कहैके हमर ई मतलब रहै भेदभाव नहि जेना विवाह के बाद बेटी के परिस्थिति किछु छै
हँ नहि नहि उएह हम बताबऽ चाहै छी तऽ ओ जे माय बेटा मानि लिय हम अहाँ लग सामने अय तऽ देख रहल छियै जे गलतियो कहत तऽ कहबै नहि नहि ई नहि एना भेलौ कि ओना भेलौ आ बे टी चलि जाइ छै दोसर घर तहन जे ओ किछु परिस्थिति ओतुका कनि कम के नीचा बतेलक माय बाप द्रवीत भ जायत छै जे बच्चा कष्ट में य त ओइ काल ओकरा सपोर्ट करऽ लागैत छै जे नहि बच्चा एना नहि बचा ओना या हमरा बच्चा केओ दिक्कत देत तऽ तू चलि हमरा लग हम छियौ ने तऽ ई सपोर्ट चाहबो करी बच्चा क आ
नहि नहि ई तऽ जरूर हेबाक चाही ई तऽ जरूर हेबाक चाही की बेटीके जों तोरा ओहिठाम बहुत बेसी एडजस्ट नहि भऽ पाबै छ तऽ तोहर घर छो इ
हँ उएह उएह चीज हम एकरा हम हमहू सपोर्ट करैत छियै कि नैहर जे छै ने हँ नैहर जे छै से गाछ के एगो छाहर छै
हँ
जरूरी नहि छै जे हमरा रौद लागि गेल हम छरि तर बैसबे करी लेकिन एगो गाछ बिच मे छै एकटा आशा छै जे रस्ता अपने तऽ थाकि जायब तऽ बीच मे बैस सकै छी रोड से छिय नैहर तऽ ओ सपोर्ट केओ गलत ओकरा नजर देबऽ लगे छै जे माय बाप ओकरा मोन के बढ़ा देलकै त ई गलत बात मै बाप थोड़े छोड़ि देल नहि नहि हम आहाँ पर विश्वास नहि करब की भेल नहि भेल अह बर बहु एना थोड़े कहि सकै छै हँ
थोड़े ब्याह केने
एक्जै्टली ह इएह बात बजय छै आब ओकरा लोग गलत रूप करै
हँ इहा बहुत
हँ
असल मे लोक के ई नहि बुझै छै कि विवाह भेलै दूटा मनुक के नहि भेल छै दूटा परिवारो ओ से जुटल छै कनी ऊंच नीच हेबे करतै ओकरा बर्दाश्त करू बुझियौ से से नहि ओ सीधा थोप दै छै बड़ कनिया पर
हू
दूटा परिवारके मेल छै ने ओ दुनूके कल्चर चड़ अलग छै खान पान पहिरब ओढ़ब रहन सहन
परिस्थिति ह सब रंग के सोच एक रंग नहि भए सकैया पकेवी सब ओने लोक एकरा नजरिया गलत दऽ दै छै हँ बस बस दुनू परिवार एक भऽ गेल छै दुनू एक दोसरके सामान दियौ बस खतम किछ छेहै नै जिन्दगी मे सब बस खुशहाल रहू दोसर के खुशी के जे कोशिश करऽ लागे छै ने लोक तऽ अपने आप शाल ब हँ